हैलो, हा भईया कीअं?
ॿियो कहिड़ो आ, सब ठीकु आ, तव्हां कीअं आयो?
हा, मां बढ़िया, तहां ॿुधायो?
असां बि सब ठीकु आंयूं, ॿियो ॿुधायो त कार छा पा कयो, वेठा आयो ख़ाली?
हा खाली वेठी हस त रोटी ठहे ती।
अच्छा अच्छा रोटी मानी सुठाहेॾ
हा हाणे ठाए थी रोटी पाणी।
अच्छा! अच्छा रोटी पाणी शाम ऐॾी लेट था कयो?
हा हाणे मतिलबु सभिन शाम जो ई खाधीआ ढोकिलो त वरी लेट था कयूं।
अच्छा हाड़े, अच्छा इये त असांजी सब, असांजी सब थी वियो आ।
अच्छा, छा खाई तव रोटी ते?
दाल चांवर
अच्छा ई हम, असां इ ते भिंडी ए फुलको फुलको कयूंनि भिंडी आलू फुलको।
अच्छा अच्छा
हम
ह
हा अन ॿुधायो छा कंदा आहियो भला, छा?
जी
छा कंदा आहियो मतिलबु?
आवाज़ नही सुनाई देता, पापा जो कमु आ असांजो त।
अच्छा तहां मतलबु तवहां पैक वैक कंदा आहियो मतलबु इअं।
जी हा
अच्छा मतिलबु लेबर वेबर, लेबर वेबर लॻंदा आहिन, तहां मतलबु आटो वटो ठाहींदा आहियो?
छोकिरी वारा आहिन काल जी पैक वैक कंदा आहियूं अंसां
अच्छाैक ठीक सही आहे न
हा ॿियो सभु पाडई कंदा आहिनि
हम
हम
सही आहे तव्हां किथे रहंदा आहियो एम पी मा त महारा
एम पीअ में
एम पी में
तव्हां काॾे वया आहियो घुमड़ वुमड़ न अञा
न हाणे महियर थी आया हा बस हाणे वरी बस महियर थी आया बसई तस न मतलब हिते मतलब ईते घुमूं था बाक़ी त हाणे सोचो आहे वृंदा मथुरा वञण जो ॾिसूं था हाणे छा थो थिए
अच्छा त महियर विया हुआ त मैया जे पासे में के एस आहे ओॾे बि विया हूंदो न
हा हा हा कैजी तौर छा पूर्ती हुजे मंदर आहे न इच्छापुर्ती चंवदा आहिन मंदर हा भई के जी र मै बट
हा त उहोई उहोई आहे न इयो हा ह
पो मज़ो आयो उते, न।
हा ठीकु हुयो बस सीढी़ चढ़ अची वियास, ॾाढो ॿ टे ॾींहं पेहरूं पेर में सूर तो थे।
अच्छा।
ह हाणे त ठीकु आहे फिर वरी, वरी मौसम मटो थो वरी बुखार थी वयो
अच्छा, असां बि वयासीं विच में असांखे एॾो न लॻो हुयो।
अच्छा, असाँजे ॾाढो पेर में सूर दूर थी वियो त वरी ॿ टे ॾींहं त वई हालत ही ख़राब थी वई, हम्म हम्म अच्छा, न असां ॾाढे खां हम्म
त उ असां बि वियासे एॾो न लॻो हुयो।
असां
डाढे ॾींहं खां, डाढे साल खां पो पंज छह साल खां पो ईअं टे चारि साल खा पोई वियास त वरी, थकजी वियास जल्दी। थोरो ई हली करे वरी थकजी वियासीं, हेेठ तालो ट्रौली ते वॼंउ, ईअं
हा, अॼकल छाहे सब वॼन ता त ट्राली में वञनि ता
हम्म, पर ट्रोली में एॾी भीण हूंदी आहे न कि मतलब जेस्ताणी हू पैदल हलो हली, हली करे मथो टेके अची बि वञे उहो ट्रोली बीठे हूंदो हुते।
हा ॾाढे सालन खां, सब ट्रॉलीअ में ता वञन त हिन जे चक्कर में हो थींदो आ न।
हूं, त अॼ ट्रॉल में हूंदी आ, या कोई कोई पैदल वंञे मतलब सीड़ीअ सां त वो दर्शन करे अची वंञे, असां वरी ट्रॉली जी लाइन में खड़ा ई रहूं, ईएं थींदो आ न। ॿ ट्रॉली एन, बस ब ट्रॉली, ॿ ट्रॉली एन कि चार?
ॿ ई एन, मुंजे ख़्याल सां।
हा, ॿ थोड़ी वधीक रखन न, की
हूं
की मत्लब, दर्शन करे सघूं। फिर त शाम जो सतें बजे बंद थी वेंदो आ, आरती खां पो सतें, अठें बजे।
हा, हिक दफ़ो असां वयास सतें बजे खां पो, बंद थी व्यो जी।
हूं,, हे टाइमिंग फिक्स हूंदी आ शायद हुनजी, आरती शाम जी आर आरती खां पो बंद थी वेंदो आ, और ॾींहं में सुम्हारंदा इन माता खे, ॿारहें खां, ॾेढ, ॿी तांणी, ईअं मत्लब थींदो आ।
अच्छा
हूं, बाक़ी सभ त वरी खुलोई हूंदो आ, सुबूह अठें बजे खुलंदो ई आ, नॉर्मल टाइमिंग अठें, नवें, नवें बजे खुलंदोई हूंदो। हूं, चईं बजे, छो त सुमाणन्दा एन, बस ॿारें खां ॿीं तांणी बाक़ी त शायद खुली हूंदो आ, त अलाए दर्शन जे लाइ चार बजे खुलदो हुँदो, इअं मतलब
बाक़ी असुर जो खुल्यल न हूंदो?
हूं,, हा, अठें वॻे आरती थींदी आ न।
हा हा, आरती, हा उन खां पो खोले छॾन्दा एन, हू त।
हूं, खोले छॾदा एन।
ॿयो काॾे, वयायो घुमण?
ॿयो हाणे प्लैन थे तो, हाणे ॾिसऊं न, प्लैन सक्सेस थे तो की न, बाबा कैंसिल थी वेंदो आ।
हूं
तां, कॾी वयव घुमण?
सोचो आ न हू खाटू श्याम।
खटू श्याम, हूं, सही आ, क मतलब के मतलब पहिरूं वया हो कॾी? मतलब पहिरो दफ़ा तो वन्
सत्संग वत्संग त थींदो हूंदो, खाटू श्याम जो, बाक़ी त असांजे मोहल्ले में हर, हर पंद्रहें ॾींहं कंदा रहंदायूं, वीहें ॾींहं।
हूं
ह, त थींदो वेंदो आ, हर पंद्रहें वीहें ॾींह।
अच्छा, तां वेंदायो?
तां ॿुधण वेंदायो छा?
अछा
हा, सत्संग वत्संग ॿुधण वेंदायूं, मां पंद्रहें, वीहें ॾींह थी ईंदो हस।
हा, नवी माखे, मेन मत्लब अमृतसर, व्रिंदावन जो।
अच्छा
तहां खाटू श्याम कं महिल कं महिल वेंदो मतिलबु राखी खां पोइ ईअं मतिलब क
राखी जो कोई सोचो आ, हाली ॿ टे महीना लॻंदा।
अचछा, ईअं।
ह
सही मांखे बि हाणे वंञिणो आ, मां तहांखे मतलबु इअं घुमण जो शौंक़ु आहे पर वरी कॾहिं कॾहिं वेंदा आहियूं इअं।
अच्छा
हम्म बाक़ी बि त लाॻे लॻंदो आ कि महीने, महिने ॿ महीने में क काॾे काॾे हलंउं, वरी मूंखे थी वेंदो, वरी कॉलेज वॉलेजा स्टार्ट थियण वारो आहिन अगस्त खां पो।
अच्छा कॉलेज आयो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आयो?
सेकेंड ईयर में वेंदम हाणे जो भले एडमिशन स्टार्ट थी वियो आ। त हाणे मतलब स्टार्ट मतलब प्रोसेसिंग में, हाणे थींदो बट जुलाई पंद्रह पंद्रह जुलाई खां पो, पो वरी कराईंदमि। वरी कॉलेज जा पंज ॾींह मतलबु महीने में मां पंज वी हटी पंदहं, ॾींहं वेंदी आयां बाक़ी ई ॿियो कुछु करण ई आहे, मा रोज़ न वेंदी आयां।
अच्छा
ह बस वीह प पंद्रह ॾींहं पेपर पेपर ॾेयण, डॉक्यूमेंट जमा करणु। टैस्-ट टेस्ट ॾियण, ईएं मतलब।
हर कं कॉलेज में ईअं थींदो आ न।
हा कि कोई केर प्राइवेट